नमस्कार
नमस्कार
आय हम दुनू भारत कृषि व्यवस्था ओकर महत्व किसानक जीवन आ आधुनिक खेतीक विषयमे विस्तारसँ चर्चा करब
ई विषय वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण अछि कारण किसी भारतक अर्थव्यवस्था मुख्य आधार मानल जाय त अछि
हमर देशमे ओवा बहुत पैघ जनसंख्या खेती आ खेतीसँ जुड़ल काज पर निर्भर करैत अछि
हँ किसान कठिन परिश्रमसँ देशक करोड़ो लोकक भोजनक व्यवस्था करैत अछि
यदि किसान खेतमे मेहनत नहि करता ह तऽ लोक सब लेल अन्न उपलब्ध करेनाइ कठिन भऽ जायैत।
यही कारणस्य से देशक अन्नदाता कहल जाइत अछि
कृषि केवल अन्न उत्पादन धरि सीमित नहि अछि बलकी देशक उद्योग आव्य घरमे सेहो महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
ह बहुत उद्योग कच्चा माल सेहो खेती से प्राप्त होइत अछी
कृषि केवल उत्पादन सीमित नहि अछि बल्कि देशी उद्योगके व्यापारमे सेहो महत्वपूर्ण योगदान अछि।
ठीक कहलु यही कारण हइ अगिला फसल उत्पादक सेहो नीक होय
एहि विविधताक कारण भारत कृषि क्षेत्रमे बहुत समृद्ध देश मानल जाइत अछि।
धान गेहूँ मक्का दलहन तिलहन उपकर कपास जेकर फसल सभदेशक विभिन्न भागमे उपज जोड़ैत अछि
मौसुमाटी आ पानि उपलब्धातक अनुसर किसन अलग अलग खेती करैत छथि
कृषि सफल बनाबैके लेल उपजा माटीबहुत आवश्यक होय त अछी
समय पर वर्षा आ सिचाइक उचित व्यवस्था सेहो जरूरी होइत अछि
वैज्ञानिक तरीका अपनावै छै खेतीमे उत्पादन बहुत पडय जाय सकैत अछी
आधुनिक बीज उर्वरा आम कृषि यन्त्र किसानक मेहनत कम करैत अछि
ट्रैक्टर हार्वेस्टर आ पॉवर ट्रिलर जेकर मशीन खेती के आसान मे बनावेल अछि।
समयक बचत सेहो होइत अछि आ उत्पादन लागत कम भइ जाइत अछि।
सरकार किसान लेल अनेक योजना सेहो चलाबैत अछि।
एहि योजनासँ किसानके आर्थिक सहायता आ प्रशिक्षण भेटैत अछि।
किसान सभके समय समय पर नई तकनीक सिखैत स रहबाक चाही।
कृषि वैज्ञानिक सलाह मानलसँ उत्पादन बढ़ैत अछि।
मटिक परीक्षण करावे से उचित उर्वरक उपयोग संभव होइत अछि।
एहि कारण खर्च कम होइत अछि आ माटिक उर्वरता बनल रहत
जल संरक्षण खेतीक भविष्य लेल बहुत जरूरी अछि।
वर्षक पानि जमा कै सिंचाइ उपयोग केयल जा सकैत अछि।
हूंम्म ड्रिप सिंचाइ स्क्रिबलर प्रणालीसँ पानिक बचत होइत अछि
कम्पनिमे बेसी उत्पादन प्राप्त कैयल जायैत सकैत अछि
जैविक खेती आब बहुत लोकप्रिय भए जाय रहल
जैविक खेतीसँ माटि आ पर्यावरण दुनू सुरक्षित रहैत अछि।
रसायनिक खादक अत्यधिक प्रयोग श्रम माटिक गुणवत्ता घाटि जाइत सकै
एहि लेल सन्तुलित खेती अपनाबि आवश्यक अछि
किसान के फसल चक्र अपनाबे से बहुत लाभ भेटैत अछि।
फसल चक्रसँ माटि उर्वरता बनल रहैत अछि
दलहनक खेती माटीमे नाइट्रोजन बढ़ाबैत अछि।
एहि कारण अगिले फसलो वो उत्पादन सेहो नीक होइत अछि।
कृषि आ पशुपालन एक दुसराक पूरक मानल जाइत अछि।
गाय भैंस बकरी आ मुर्गी फंक्शनसँ अतिरिक्त आमदनी होइत अछि।
मधुमक्खी पालन आ मछली पालन सेहो लाभदायक व्यवसाय अछि।
बहुत किसान आब एहि क्षेत्रमे सफल भय रहल छथि।
बागवान खेती से सेहो नीक आमदनी प्राप्त होइत अछि।
आम लीची अमरूद आ केेला जेकर फसल खेती लाभदायक अछि।
सब्जी खेती सेहो वर्षवाय आयक स्रोत बनि सकैत अछि
सही बाजार भेटलास किसान के उचित मूल्य प्राप्त होइत अछि
कोल्ड स्टोरेज बहुत सुविधा जरूरी अछि
एही सब फसल आ सब्जी जल्दी खराब नहि होइत अछि
सरकार किसानक आय बढ़ावेक प्रयास कर रहल अछि
डिजिटल तकनीकी सेहो खेतीमे प्रवेश कयने अछि
मोबाइल ऐपसँ मौसम आ बाजारक जानकारी भेटैत अछि
एहि जानकारीसँ किसान सही निर्णय ल सकैत अछि
मौसम परिवर्तन कृषि लेल चुनौती बनि गेल अछि
समय पर वर्षा नहि होय तो उत्पादन प्रभावित होइत अछि
सूखा आ बाढ़ दुनू खेती के नुकसान पहुँचाबैत अछि
प्राकृतिक आपदासँ किसानके बहुत कठिनाइ होइत अछि
फसल बीमा योजना किसान लेल उपयोगी अछि
नुकसान भोला पर आर्थिक सहायता भेटैत अछि।
युवा पीढ़ीके सेहो खेतमे रुचि लेबाक चाही।
आधुनिक कृषि व्यवसाय बनि सकैत अछि
शिक्षित किसान बेसी फसल होइत अछि
ज्ञान आ तकनीक दुनू आवश्यक अछि
महिला किसानसभ सेहो कृषि क्षेत्रमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाखल छथि
हुनक योगदान बिना खेती सँ सफल नहि भए सकैत अछि
कृषि अर्थ व्यवस्था मजबूर आधार अछि ह
नृतज्ञत सेहो कृषि उत्पादक योगदान महत्वपूर्ण अछि
मसाला चाय आज चावल देश विदेश भेजल जायत अछि
भारत विश्वक प्रमुख कृषि उत्पादक देश सभसँ एक अछि
ई बात हमरा सब लेल गर्व विषय अछि
किसानक सम्मान करब हमसभक कर्तव्य अछि
किसानक मेदने समाज चलैत अछि
खेतीमे नवचार बहुत जरूरी अछि
वैज्ञानिक सोषो से कृषि निरन्तर बेहतर भेल जाए
गुणवत्तायुग बीज उत्पादन बढ़बैत अछि
समय पर बुआई सेहो आवश्यक अछि
खर पतवर निरन्तर समय पर करबाक चाही
रोग कीट नियंत्रक सेहो जरुरी अछि
सन्तुलित उर्वरकता प्रयोगसँ फसल स्वस्थ रहैत अछि
किसानो के प्रशिकण कार्यक्रम मे भाग लेबाक चाही
ज्ञान बढ़लासँ आमदनी बढ़ैत अछि
सफल किसान हमेशा सीखैत रहैत अछि
ग्राम विकास मे कृषि प्रमुख्य भूमिका निभाबैत अछि
खेती से रोजगारक अवसर सेहो बढ़ैत अछि
ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अछि
कृषि बिना देशक विकास अधुरा अछि
जल जंगल आ जमीनाक संरक्षण जरूरी अछि
प्राकृतिक संसाधन बचनामे हमर सब जिम्मेदारी अछि
टिकाउ खेती भविष्य लेल सर्वोत्तम उपाय अछि
पर्यावरण संर्षण कृषि सुरक्षित रह
किसानक मेहनत सदैव सम्मानक योग्य अछि
प्रत्येक नागरिक के किसान योगदान बुझबाक चाही
कृषि केवल पेशा नहि बल्कि जीवनक आधार अछि
अन्न उत्पादन मानव जीवन लेल अनिवार्य अछि
आत्मनिर्भर भारतमे कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
आधुनिक तकनीको से कृषि आओर मजबूत र
युवा किसान भविष्य बदलि सकैत अछि
नव सोच परिश्रम खेत लाभदायक बनत
हमराासके कृषि आ किसान दुनूके सम्मान करबाक चाही
हँ किसानक समृद्ध देशक समृद्धि सुनिश्चित होइत अछि
एहि चर्चा हमरा बहुत ज्ञान देलक
कृषि चुनौती समाधान जानकारी योजना आ भविष्य पर विस्तार से चर्चा करू
हँ कृषिे क्षेत्रमे चुनौती सभ पर विस्तारसँ चर्चा करब ताकि विषयके आओर गहराइय बूझि सकी
हँ मित्र चुनौती बुझ आवश्यक अ छी कारण समाधानक शुरुआत समस्याक सही पहचान से होयइत अछि
जलवायु परिवर्तनक कारण मौसमक नियमित प्रभ बहुत प्रतिभाव होइ भए रहल अछि
समय पर वर्षा नहि होइ अथवा अत्यधिक वर्षा भए गेल तऽ फसल एक पैघ नुकसान पहुँचइत अछि
एहि कारण किसानके आर्थिक सङ्कट झेलल पड़ैत अछि
प्रकृतिक आब तऽ किसान के मेहनत के बेर एक ही दिन मे नष्ट कर देत
सरकारके आपदायक समय किसानकेँ शीघ्र सहायता देबाक प्रयास करबाक चाही
समय पर सहायता भेटला स किसान फेर से खेती शुरू कर सकैत छै
कृषि ऋण सेहो किसान लेल उपयोगी सिद्ध होइत अछि
मुदा रऋनक स ही उपयोग करब सेहोहो बहुत आवश्यक छै
मुद्र ऋणक सही उपयोग करब सेहो बहुत आवश्यक अछि किसानके बाजारक सही जानकारी रहबाक चाही
उचित मूते से भेटले से किसानक आय बढ़त छै
भण्डारक सुविधा बढ़बाक आवश्यक अछि
नहि तऽ बहुत उपज खराब हो जाइत छै
सड़क आ परिवहन व्यवस्था सेहो कृषि लेल महत्वपूर्ण अछि
जल्दी बाजार पहुँचलास से फसल गुणवत्ता बढ़ल बनल जाइत छै
कृषि वैज्ञानिकसभ लगातार नव नव शोध कऽ रहल छथिन
नव तकनीक किसानक भविष्य बदलि सकैत अछि
ड्रोनक प्रयोग आब खेतीमे सेहो शुरू भऽ गेल अछि
एहि से दवा छिड़काव कम समय में प्रभावित्य होइत छै
कृत्रिम बुद्धिमता आ डिजिटल तकनीकी सेहो कृषि क्षेत्रमे प्रवेश कऽ रहल अछि
आँ यह से मौसमक पूर्वानुमान आ फसल प्रबंधन मे सहायता भेट रहल छै
कृषि विश्वविद्यालयसभ किसानके प्रशिक्षण दैत छथि
वैज्ञानिक ज्ञान व्यहार में उतार बहुत जरूरी अछि
किसान उत्पादक सङ्गठन बनलास सामूहिक लाभ भेटैत अछि
समयमे काज करब लागत घाटैत छी
सङ्गी बाजारमे भूलभावक सक्तिसँ बढ़ैत अछि
ई व्यवस्था छोट किसान लेल विशेष लाभदायक अछि
सरकारक विभिन्न योजना किसानक हितमे चलाओल जायत अछि
किसान के यहि योजना के जानकारी आवश्यक रह
समय समय पर कृषि मेला आयोजित होइत अछि
आओर किसान नव बीज यन्त्र आ तकनीक जानकारी प्राप्त करैत छथि
सफल किसानक अनुभवसँ